भइ की कर छु एक मिनट रुको भाई। हाल चाल बताइये भाई बड़े दिनों बाद याद किया।
हँ भाई जान
हेलो आवाज आ रही है हेलो। आवाज आइ छी।
हेलो हूँ। की बोले छिये।
हेलो
डी एस आर लिखल ह्बऽ । न भाई उनके लागि होई। हूँ ठीक बोले छी।
और बताई भायजी गर्मी मे कही जा-जा-जा जाय छी घूमे, हेलो। हेलो।
नमस्कार बा, की हाल-चाल छी, बहुत दिन बाद भेल बात भेल।
जी भाईजी काममे बिजी छी।
हँ साब बढ़िआ छी आज खाली बैसल रही तऽ सोचली की फोन कर दी का बताउ की व्यव
पढ़े छी, अच्छा ई बताई आय खाना की खास बनै छी, खाना की बनै छी।
दाल, चावल, भुजिया बनै छी।
ह
अपन बताई घर मे कथी बनै छी।
ह्म्म।
ओ।
ह्म्म, ओकर स्वाद अच्छा रहै छी। सफर ह्म्म की, की कहाँ घुमै छी।
घूमे छी, एने-ओने घूमे छी, कहाँ घुमे छी अब। हाँ वृन्दावन गए छी, घुमे छी। वृन्दावन, निधिवन सब घुमे छी।
ह्म्म।
सब ठीक छै, अपन बताई छै। सब घर मे ठीक छै, सब ठीक छै, अभी खराब छलै, अब ठीक छै, अप अपन बताई सब
उम्म बहुत नीक बात छै, बचपन के दिन याद पड़े छै, जब हमनी के साथ में खेले छै, खूब कु कूद, मस्ती करै छै।
ह्म्म पहिले के दिन कितना आ
ह्म्म आब ते सब अपन-अपन काम करै छै, व्यवस्था मे लगै छै, खाना-पीना, परिवार करै छै, ह्म्म। और बताई छै, खाना सब ठीक बहै छै।
सब ठीके ने छै और सब बताई छै कही घूमे उमे के जाय छै कि नै ई गर्मी के दिन मे।
गर्मी तऽ घूमे जाय छै, वैष्णो देेवी जाय छै घूमे।
ओ वैष्णो देवी कौन-कौन च जाय छैै।
ओय मे हम जाय छै, हमर घर वला जाय छै, भाय जाय छै। त खूब घुमलै छीये हमी का। खाना-पीना खैएनी छै।
हां।
सब बढ़ियाँ से हो गेल छै।
और बताई सुबह जॉगिंग पे जाय छाय कि ने।
की बोले छै।
जॉगिंग मे जाय छै।
हाँ सुबह जाय छै। ह्म्म जी बोलै छै।
क बजे भोर मे उ-उ-उ-उ उठ उठ जाय छै।
उ हमी, हम ते पाँच बजे उठ जाय छै, तू, तू कितना बजे उठै छै।
हमियो ते पाँच बजे उठै छी।
आरो बताई की-की करै छै आज।
आज की-की करै छै, दोकान मे छी काम करै
काम करै छी आरो काम के अलावा की करै छीये, पढ़ै छीये कि ना पढ़ै छै, पढ़ै छै।
किल स
बहुत मुश्किल छा आरो पढ़े छीये और बताई छी घुमे मे तऽ का-का दे खेले
घुमे मे बहुत कुछ देखले छी, वृन्दावन घुमे गेली। दिल्ली घुमलै छिये, इंडिया गेट घूमले छिये, लाल
धीरे-धीरे बोलै छी, धीरे-धीरे बोलै छी, कस के ना बोले छी।
ई इंडिया गेट घूमे छी, पूरा दिल्ली घूमे
हमा, हम, हम हमहु जाय छी ने त लाल किला घुमे छी, रोड पे घुमै छी। दिल्ली जाय छी ना तऽ चोर बजार गैल छी।
ओ चोर बजार गय छी।
त समानो खरीद लै छै, आरो बताबा क कहाँ
हूं आरो
आओर बताय छै नहि हुआ जाइ छै अब जाइ छियै खाए अब।
जाइ छी। और बताई छी ज उम्म मतलब क्या बताई छी जे ख्याल रखै छी। जल्दी उम्म बीमारूवो ना ने होय छै।
नहि होइ छै
आरो बताई गाँंव के घर सब ठीक छै?
सब ठीक छै सब ठीक छै।
ठीक छै माँ पापा के तब तबियत ठीक छै?
आओर बताई।
सब हूं सब पढै छै दिन मे पढ़ै छै, कोचिंग पढ़ै छै, शाम मे पढ़ै छै, घूमै छै, खाई छै, चनमारी जाइ छै पढ़ै।
चनमारी जाइ के कोन कोन क्लास तू करै छै?
स्ट्री क्लास करै छै, फिजिक्स क्लास करै छै इहे सब पढै छै। तू का का क्लास करै छै?
हम दो दोकान वाला के क्लास करै छी। छीयै।
दुकान वला क्लास करै छे, हमहुँ दुकान वला कबु कबु करै छै क्लास, आओर अबस घूमे घूमे जैछै सफर मे कोनो दिक्कत ना नु भेलै छै?
कोइ दिक्कत नहि
हूं पहिले अबै खूब बार
आओर बताय छै तोरा एने बिजली उजली के दिक्कतऽ हा गर्मी तऽ बहुत पड़ै छै। गर्मी तऽ बहुत पड़ै छै। हैेलो हेलो, हेलो